हेलो
हेलो
हाॅं
हेलो गोड लागै छी दीदी।
हमा हम। हाॅं ठीक छी अहाँ ठीक छी।
हँ आओर खाना बना लेलहु, सबकिछ ठीक छै।
खेनाइ हँ बना लेलहुँ अहाँ सबके भऽ गेल।
नहि एखन नहि भेलैए बस कनी देरमे हेतै खाना पीना
ओ
कथीसब बनेनउ ए खाना
आइ तऽ हमर अथी ब्रते छलै हे तऽ हम तऽ खा लेलियै जल्दी दिनके खनाइ छलिहैं एक्के टाइमके खनाइ छलैहैं तऽ खा लेलियै।
आ हँ आ मम्मी पप्पा सभ लए तऽ बनलै हे रोटी बनले हे आओर किछोके तरकारी बनतै।
अच्छा हँ हमरो सबके खाना बनलै एखन
कथी बनलैहैं
दालि, भात, सब्जी, भुजिया‌।
हॅं अहाँसभ रातिमे दालि भात खाइ छियै?
हँ रातिकऽ दालि, भात, सब्जी
ओ
ओर दिन मे रोटी
ओ आओर अं कोन वर्ग में पढ़ै छियै?
हमर सबके घर
आ नहि अहाँ कोन वर्ग मतलब कक्षा कोन कक्षामे छियै?
हम एखन ग्रेजुएशन थर्ड ईयर कऽ रहल छी।
ओ
हूँ अहाँ अहाँके पढ़ाइ कम्प्लीट भऽ गेलै।
नहि हमरो पढ़ाइ कम्प्लीट नहि भेलहैं। आइ थिंक अहाँ हमरा से पैेघे छी।
अच्छा
हँ अहाॅं हमरा बेकार मे गोड़ लगलहुं।
अच्छा नहि पता रहे हमरा लागल पैघ हेबइ अहाँ
हँ एबे हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर मे गेलियै है।
अच्छा नहि हमर थर्ड ईयर कम्प्लीट होइवला छै, फेर फर्स्ट साईन्ट के इन्तजार छै।
ओ हमर पतला नहि आ मतलब एखन तऽ अथी होइते छै। नाम तऽ अण्डा अथि दऽ देने छियै, लेकिन एखन तक नाम लिखेले है नहि
हँ कनी समय लागैत छै ने ओहिमे
हाॅ
ओ एग्जाम दऽ देलियै बस दू तीन महिनामे रिजल्टो आबि जेतय।
अ--ह, बेटा बदला, आईये एकर ए- एकग्जाम मतलब जल्दी से भऽ जाइ छै कि नैए की रहैत छै, मतलब कखनो लऽ लैय छै।
नहि हम डीू सोल स कऽ रहल छी ने तऽ एकर तऽ सेमेस्टर वाइज होइ छै। फर्स्ट सेमेस्टरके एक्जाम कनिमे होइ छै, फेर सेकेण्ड सेमेस्टरके एक्जाम होइ छै। तऽ हमर लास्टो सेमेस्टरके एक्जाम भऽ गेलैय तऽ आ रिजल्ट एतै।
तैऽ मतलब अम--मार्च- तार्चमे होइ छै कि इहै जून- तूनमे
हँ मार्च मे होइ छै। मार्च सँ लऽ कऽ अप्रील तक मे होइ छै, फेर दिसम्बर सँ जनवरी मे होइ छै एक्जाम।
ओ, फाइनल
हँ फाइनल भेल, एक ईयर के फाइनल एग्जाम भऽ जाइ छै नवम्बर जनवरी मे
अ आओर अहाँसभ एय कतय रहै छी।
हम सब एखन दिल्ली मे रहि रहल छियै। ओना तऽ हमर गाम भटसिमैर भेल। हँ बस दील्ली मे रहि रहल छी एखन, सभ फैमिली।
ऑ--ह, आओर सब तऽ ठीक पाइनो-ताइनो होइया।
अहाँ मधु दीदीके भतीजी छियै।
नहि हुनका भागिनि छियनि।
अच्छा भैगिनी।
हँ आओर अ ओमहर पानिओ होइया।
नहि एतय एखन नहि होइत छै, पहिले दू तीन दिन भेलै बट आब बहुत गर्मी छै एखन एतय।
हँ एतौ मतलब ह एतौ भेलै उएह दू तीन दिन भेल छलै।
तऽ बारिश जेना छै त बारिशो नहि छै कनिको।
नहि बारिश जेना मौसम आबै छै, कनि एक रति पानि पड़ि जायत त हल्का झीसी टाइपके, आओर ओकर बाद खूब एकदम
ह बहुत ज्यादा उमस टाइप के गर्मी लागि रहल छै तऽ
हँ इको रती हावा
हु, कनिको नहि हावा चलि रहल छै, छतो पर बैसल छी तैयो नहि हावा चलि रहल
बहुत गर्मी छियै।
गाँव मे तऽ बड़ बारिश होइत रहै।
हँ इम्हर भेलै न मतलब दू तीन दिन भेलै, ओहो बारिशमे बारिश होइ छलै लेकिन तैयो गर्मी नहि जाइत छलैए गर्मी रहिते छलैए, एकदम उमस टाइप के गर्मी।
हँ बहुत जदा, गाँव में तऽ आओर ज्यदा गर्मी लागे छै एहि टाइम पर।
देखिन गाँवमें कनि पेड़-तेड़ छै तऽ। बाहर निकलू अंगना-तंगना में नीको लागै छै।
अच्छा, अहाँ गाँवेमें रहै छी कि बाहर रहै छी।
नहि हम दरभङ्गामे रहै छीयै।
अच्छा।
हँ। हमरासभके गाम छै तऽ ओ कनि। आ दोसर मतलब गाँवे जेना गाँव छै नहि होइ छै ककरो। कहल जाइ छै कि गाँव एकदम उएह टाइपके छै, एकदम। अर पहिले नहि-नहि-नहि, गाँव जेनाइ छियै ओ। बढ़े, अ मतलब घरो एहन नहि छै तऽ।
हमरो गांव जाय के बहुत मोन करेये पर एखन ते टाइमें नहि छै।
हँ गाँव-गाँव नीक लगै छै लेकिन ओहो। गाँव में ने पानि के मौसम मे आओर नइ नीक। लागै छै।
हँ ठण्डा-ठण्डा लागै छै ने, पूरा हवा टाइप में। एखन जेना एक महीना बाद के मौसम रहते बहुत नीक रहते गाँव में।
तखुनका- तखुनका नीक लागै छै।
हँ, दुर्गापूजा सबके टाइमपर।
हँ।
अच्छा, अहाँके अइ नम्बर पर व्हाट्सप चलेयै।
नइ हमर मम्मीवला नम्बर पर व्हाट्सएप।
अच्छा, अइके नम्बर सब पर ओके करऽ चाहलिये तऽ नहि गेलै।
हँ ई तऽ हमर पस, अथीवला कॉलिंगवला नम्बर छै।
हूं। चार लोक के एखन मैसेज कने रहये, पर ककरो नहि रिप्लाई एलैहन। तऽ हम बदूदती कहलखिन हिनका से बात कलियै, हम कहलियै ठीक छै।
ओ, मामियो के तऽ कॉल पुराए भऽ गेल छनि।
हँ। टाइम-टाइमके हिसाबसँ होइ छै ने, ककरो टाइम कम्प्लीट भऽ जाइ छै।
एक सौ अस्सी मिनट पर, कम्प्लीट।
ओ व्हाट्सएप पर ककरो कॉल आबि रहल छै।
हां।
ओ मदू दीदी नंबर देने रहथिन ने हूनके कॉल आइब रहल छै।
ओ।
एक साथ बहुते सारे लोग के मैसेज कऽ देलियै न कि अहाँ फ्री छी, फ्री छी ताहि दुआरे।
आ अहाँ मतलब ई कहिया जोय मत लेलियै हे।
एखन ट्राइलै पर छी, आइ मीन एखन स्टार्टे कलियेए पहिल कॉल अहिक केलौं हें।
ओ अहाँ स्टार्टे केलिये हे।
अच्छा हां, आइये स्टार्ट केलियै, तास तऽ बहुत दिन से छलै। बट समझ न आबै छलै, केना बात करियै तहि वजहसँ।
हां।
एक स्टार्ट केलियै मधु दीदी कहखिन्ह। फाइनल कऽ के बतो त हम कहलिय ठीक छै करै छी ककरो कॉल।
हँ
एकच्वली ओहि कथी छै ने जखन हमसब फ्री रहलौं तखन सामने वला फ्री नहि रहल।
हँ जखनि अपना सब फ्री रहब तखनि दोसर फ्री नहि रहै छै तखन दोसर फ्री रहै छै तखन अपने सब नहि रहै छियै।
हॅं हम सुबह शाम तसाथ फ्री रहलहुँ बीचमे ट्यूशन वगैरह भऽ गेल फेर अपनो पढ़ाइ भऽ जाइ छै।
हँ आ जेना अखनि मामीजी के मतलब भाभी जे छथिन?
हँ
हुनको से भेल रहै हमरा तीन टा कॉल भेल रहै बट अ हुनका बाबू छनि तऽ कनि ई रहै छै। ओहिमे लागल रहै छथिन तऽ हँ ज्यादा कॉल नहि भेल हुनको से
तऽ कॉल कम्प्लीट केला के बाद अथि होइ छै ने।
हँ मतलब
एहि पर हमरा पांच टा टास्क देखा रहल छै तऽ पांचो टास्क में हमरा कॉले करबा के छै?
हँ एखन कॉले करबाक करबाक अछि अहाँके आओर मतलब तैयो अहाँके देत जते कालमे अहाँके एक सए अस्सी मिनट पूरा भऽ जायत। ओते काल मे अहाँके मतलब कटि जायत।
अच्छा मतलब एक सौ अस्सी मिनट बाद पूरा भेला के बाद पैसा अबै छै।
हँ नहि नहि नहि अहाँके पैसा अहाँ देने छियै अकाउंट नंबर देने छियै?
नहि एखन तऽ ई फस्टे कॉल छै ने फस्टे टास्क छै। एना में त मधु दीदी कहलखिन पहिले दू चारि टा टास्क करियौ तहन पैसा आयत।
हँ तऽ अहाँके पैसा आबि जायत तऽ ओ अहाँके म मामी बतेबो केलैथ कि ओ कतऽ देखल जाइ छै पैसा।
नहि से सब नहि बतेल ओ कहलखिन पहिले कऽक त देखही हेतै की नहि।
ओ मेन्यू वला मे जायब ने मतलब अखन तऽ अहाँके नहि देखायत ओना अहां ई पांच टा टास्क पूरा क लिय तकर बाद बाद अहाॅंके देखैत पाई केते आयल है त ओ आहां के मत
ऑप्शन पर
नहि नहि नहि मेन्यू जे ओ कात छै थ्री डोट
हँ मेन्यू छै।
हँ तकर नीचा मे ऐ कोन बोर्ड छै एकटा कोनो बोर्ड लिखल हेतै
अच्छा
कैश कर इहै याद नहि आबि रहल अछि हमरा आ ओ हँ तऽ ओ बोर्ड नाम से लिखल हेते ने ओहि पर क्लिक करबै रिपोर्ट पर देखबै त रिपोर्ट जेनरेट रिपोर्ट लिखल ओहिपर अहाँकेँ नीचाँमे देखा जायत केते कॉल केते पैसा आओर जे एक्सेप्ट हेतै एक्सेप्ट नहि तऽ रिजेक्ट अहाँ एखन ई कॉल केलहुँ हँ ने
हँ
हाॅं तऽ अहाँ जे अखनि कट हैत बारह मिनटके बाद
अच्छा
तऽ अहाँ ओ सब्मिट वला पर सब्मिट कऽ देबै जतयसँ कॉल केलहुँ हैं ओतऽसँ सब्मिट कऽ देबै।
ओतहि सब्मिट करैके ऑप्शन एतै जस स कॉल गेलै?
हँ जतऽ मतलब अहाँ नंबर डाल केलियै है ओकर ऊपरमे देखबै ब्लू कलर के हैत।
अच्छा स्पीकर स्पीकर खोलैके ऑप्शन नहि होइ छै एहिमे?
नहि नहि ओ अहाँके अपने रिकॉर्ड भऽ जायत भऽ सकैया।
हँ।
हुं, रिकॉर्ड भ के ओ चलि जैत।
रिकॉर्ड कॉल होेइत हेतै ने।
हँ, ओ अपन भऽ जाइ छै। अहाँ खाली ओ सब्मिट कऽ देबै तऽ, अपन सब्मिट भऽ जेतै, तकर बाद ओ की कहै छै, अथएवला पर अहाँके चारि, चारि पाँच टा कॉल भऽ जायत ने, तकर बाद अपने पाइ आबि जाइत छै।
हँ मतलब दू तीन टा कॉल ट्रायल पर लैत हेतै न।
हँ, आ इहोमे से ई छै ने। कैटा अहाँके एक्सेप्ट होइए आवाज, आओर कैटा रिजेक्ट होइए।
अच्छा हँ कते काँल अथि भऽ जैते हेतै, जहिमे हिन्दी बाइज देत।
हँ तऽ हमरा, हमरा ते बहुत सारा भए गेल रिजेक्टो भए गेले।
हँ, तऽ एहिमे जेना हम कॉल केलहुँ हँ अहाँकेँ। तऽ अहाँकेँ टाइम लागलय तऽ, अहाँकेँ तऽ पैसा आत ने कमसे -कम।
हँ, दुनू कै ऐत।
अच्छा! एना तऽ होइ छै ने, एना नहि ने कि मतलब सामने वाला के कॉल करियो त, सामने वाला के पैसा बर्बाद हेतै।
नहि, नहि, नहि, दुनूके आबै छै। दुनु अगर एक्सेप्ट अगर एक्सेप्ट भऽ गेल तऽ, दुनूके आबि गेल नहि तऽ रिजेक्ट
मधु दीदी के आओ विकेश भाजी के टाइम तऽ पूरा भहिए गेल छै, भाभी के छैन। भाभी के बाबू छैन ने छोटा तऽ बाबू रहै छै तऽ, फेर परेशान भ जाइ छैन बिचारी।
हँ तऽ मामी के टाइम पूरे भऽ गेल छैन, हमरो कहब कहेला त बहुते कमे लोक छै, आ
अच्छा!
हँ।
एक सौ अस्सी मिनट पूरा भेल के बाद नहि जाते कॉल ने।
नहि तकर बाद काँल नहि जाइ छै, तकर बाद अहाँके दोसर टाक्स भेटत।
अच्छा! एहिमे जे हमर पाँच टा टास्क छै, एकटा टास्क तक कऽ लेलियै, फेर दोसर टास्क करऽ पड़ते ने।
हँ, अहाँके ई नहि छै कि फेर, अहाँ ई पाँचटा टाक्स करबै ने। तकर बाद अहाँके ओहिठाम वएह मेन्यू वाला मे रिफ्रेश वाला ऑप्शन अबै छै। रिफ्रेश करबे त, फेर आइब जैत आहाँके पाँचटा टाक्स।
चेक करैत रहियौ मतलब से छै।
लेकिन अहाँ एकटा काज करब, अहाँ एना एक दिन बढ़बैते जायब, जतेक जते दिन तक करब ने, तते ज्यादा पैसा आयत, मतलब देरो, और ओते ज्यादा बजबो करबै, आ ओते ज्यादा देरो तक करबै। आओर ओते दिनो तक करबै तऽ, ज्यादा पैसा अबैत छै।
अच्छा! मतलब ज्यादा टाइम तक बात करैत रहियो से।
हँ, एखन तक हम को कोइ मतलब कहलक हे हमरा। कि हम ज्यादा टाइम केलियै तऽ, हमरा बाइस सौ रुपआ आयल कनि मत टाइम लगा दियो, जल्दी- जल्दी मतलब कॉल कम्पलीट नहि करबाक अछि।